नमस्कार नमस्कार काल्हि हम सोचैय छलहुं जे जखन हम पहिल बार एक शहर घूमे गेल छलू तखन ओ अनुभव हमर जीवनक सबसे रोचक अनुभव मे से एक छल
हाँ सच कहुँ तो गाँव से पहिले बेर एक शहर जेबाक अपनमे एक अलग प्रकारक उत्साह आ जिज्ञासा सब भरल अनुभव होइत अछि
बिलकुल जहन ट्रेन सारन स्टेशन पर पहुँचल लई तखन चारू कात भीड़ रोशनी आ तेज गति से चलैत जीवन देखी के हमर आश्चर्यचकित भ गेल छलौं
हां पैघ शहरक जीवनशैली गामक वातावरण से बहुत अलग होइत अछि
पहिनेे हमरा कुछ कुछ इमारत सब देखे के बहुत आश्चर्य भेल कियाकि एहन दृश्य हम पहिने केवल तस्वीर मे देखने छलहु
बिलकुल पेड़ सहरक आधुनिक भवन आ सड़क सब बहुत लोक के आकर्षित करत अछी
कल्हि हम अपन मित्रक शहरक प्रसिद्ध बाजार घूमे गेल लगलियौ जतय हजारो लोक खरीददारी करि रहल छलाह
तखन तऽ प्लोतयक चहल पहल देखिके बहुत आनन्द आयल होइत
हअ् हर दिशा में अलग दुकान रंग बिरंग सामान आ लोक सब भीड़ देखी के हमर मंन्त्र मुुक्त भए गेल छलहु
सच कहूं तऽ शहरक बाजार अपन आप में एक अलग दुनिया जेका लगेत अछी
हमरा सबसे बेसी आश्चर्य तखन भेल जखन हम मेट्रो ट्रेन मे यात्रा कएली
ओ अनुभव अवश्य बहुत खास रहल होइ क्या कि मेट्रो आधुनिक परिवहन एक शानदार उदाहरण अछै
बिलकुल मेट्रो बहुत तेज स्वच्छ आ व्यवसाय चल आ हजारो लोक समय पर अपन गन्तव्य पर पहुँची रहल छल
हँ एक शहर में समायक बहुत महत्व होइत अछि
कली हम एक पेघ संग्रहालय सेहो देखलियौ जते इतिहास विज्ञान आ संस्कृति से जुड़ल बहुत रोचक चीज सभ राखल छै
तक होइत रहल अछि होइत
बिलकुल हमरा बहुत किछु नव सिखबाक अवसर भेटल
सच कहु तऽ यात्रा मनुष्यक सोच के व्यापक बनबैत अछि
हँ क्या कि यात्रा से न लोक नव संस्कृति आ नव विचार से परचित होइ छै
काली हमम पढ़ेलू जे यात्रा स्वयंमे एक प्रारक शिक्षा होइतस
ई बात बिलकुल सही अछि ज किया कि किताब से पढ़ल जानकारी य वास्तविक अनुभव मे बहुत अन्तर हो तऽ अछी
हँ तखन सर यात्रा सँ से ओ अहाँ के की सबसे पैघ सीख भेटत
हमरा ई सीख भेटल जे दुनिया बहुत पैघ अछि आ सीख अवसर ह स्थान तक पर बहुत
ई वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण सोच छै
बिलकुल सही केलिय पहिल बार शहर घुमना अनुभव केवल एक यात्रा नहि बल्कि नव ज्ञान नौ अनुभव नौ आत्मविश्वास आ जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से देखभ एक यादगार अवसर स्थापित है
हँ बिलकुल सही कह लिय शहरक लोकसभक जीवन बहुत तेजी गति से चलैत अछि जतै प्रत्येक व व्यक्ति समयक संग दोड़त दिखाइत अछि
सच कहू त पेघ शहर मे समयक मूल्य बहुत अधिक होएत
उपयोग बहुत सोचि समझी कऽ करैत अछि
कलिय हम सुन लियौ जे शहर में बहुत लोग सुबह से राति तक ताज में व्यस्त रहय छैथि
ई बात सही अछि किय किया प्रतिस्पर्धा बहुत बेसी कि होइत अछि आ लोक सभक लगातार अपन लक्ष्य प्राप्त करबाक प्रयास करैत अछि
मुदा एते व्यस्तता बीच लोक सब के थकान सेहो महसूस होइ छै
हँ बिलकुल सही कहहिली य कारण बहुत लोक छुट्टी के दिन पर छुट्टी के दिन पर आ मित्र सबक संग समय बितबाई पसन्द करैत अछि
ठीक सच कहू तऽ शहर मे सुविधा बहुत अछि मुदा शान्ति शायद गाँव जकआ नह होत
हँ ई बात हमरो महसूस भेल किएकी गामक हरीयर वातावरण आ प्राकृतिक शान्ति शहर म कम देखबाक लेल भेटैत अछि
कहली यहाँ कोनो प पार्क आ दर्शनीय स्थान सेहो घुमई गेल चलू के ने
बिलकुल हम एक बहुत सुन्दर पार्क गेल छलू जतय हजारो लोग सुबह आ साँझ ठ नहि व्यायाम आ विश्राम करबाक लेल अवैध छलाह
तखन त ओतई वातावरण बहुत मन मन मनो मोहक रहत होयत
दूर भ
सच कहू तो यात्रा मे एहन स्थान सब मन के बहुत शान्ति देते छै
ई तो बहुत रोचक अनुभव रहल होइत भेईत विशेष रूपसँ जे केकरो विज्ञान मे रुचि हो
बिल्कुल ओते बहुत रास चीज देखीे के हमरा विज्ञान आ तेक्निकल प्रति आओर रुचि बढ़ी गेल
हमरा लगैत अछि जे यात्रा केवल घुमना ह नहि बल्कि सिखबाक से सेहो एक पे माधयम अछि
सहि कहेलिए प्रत्यक नवस्थान मनुष्य के किछु ने किछु नव आवश्यक सिखबै पे छै
कहली जखन अहाँ वापस गाम लौटत हू तखन कोना महसूस भेल
शानदार छलल मुदा गामक अपनापन अ शान्ति मे वापस आबिक सेहो बहुत खुशी भेल
ई स्वाभाविक अछि कियाकि जन्मभूमि संग भावनात्मक सम्बन्ध हमेशा विशेष रहैत अछि
हँ आ एहि यात्रा से हमरा दुनू दुनिया के सुन्दरता देखबाक अवसर भेटत शहरक विकास आ गामक सरलता बहुत
हँ बिलकुल सही कहिले पहल बेर शहर घुमक अनुभव केवल मनोरञ्जक अवसर नहि बल्कि जीवनक विविधता समयक महत्व आधुनिक विकास नव ज्ञान आ अपन जुड़ीक मूल्य बुझबाक एक अविश्वसनीय यात्रा साबित होइल
बिलकुल शहर यात्रा समाप्त भेला बादो बहुत दिन तक ओतै देखल गेल दृश्यसभ हमर मनमे घुमैत रहल
पहिल बेर देखल गेल पैघ शहरक अनुभव सहज सहजीव बुलालो नहिं जा सकैत छी
सच कहू तू जखन हम अपन गामक मित्र सबके शहरक बारेमे बतबै छलहुँ तखन सब बहुत उत्साह पूर्वक सुनैत छला
हँ कियकि बहुत लोक एहन पेघ शहर केवल तस्वीर समाचार आ वीडियो मे देखत अछि
कल्हि हम उनका मेट्रो पेघ इमारत चोरी सड़क आधुनिक तकनीकक बारेमे विस्तार स बतबै छलौं
तखन तऽ सभक मनमे शहर देखबाक इच्छा लागत होइत
बिलकुल कतेको मित्र कहलनि इ जे मौका भेटला पर ओहो सब शहर जरूर घूमेै जाइ छथि
सच कहू तो यात्रा मनुष्यक कल्पना केओ वास्तविक अनुभवमे बदलि देैत अछि
हँ जेखन व्यक्ति स्वयं किछु देखेत अछि तखन ओकर समझ और गहरी भय जायत
काल्हि हम एक बात सोचैत छलूं जे शहरक विकासक पिछले कतेको लोकक मेहनत छिपल रहत अछि
ई बात बिलकुल सही अछि कियाकि कोनो शहर एक दिन मे विकसित बिलकुल नहि होएत अछि
सच कहू तो इंजीनियर शिक्षक व्यापारी मजदूर आ अनेक क्षेत्रक लोक सभक मिलयके विकास कहानी लिखैत अछि
हँ एहि कारण शहर एक जीवित प्रणाली जेका लगातार बढ़ैत आ बदलैत रहैत अछि
गाम आ शहर दुनूक अपन अपन विशेषता अछि
बिलकुल शहर अवसर दैत छै मुदा गाम अपनापन सरलता आ प्राकृतिक शान्ति दैत अछि
सच कहू तो जौ दुनूके इच्छा है केओ मिला दैत जाय तऽ जीवन आरो सुन्दर बनि सकत अछि
हँ शहरक विकास आ गामक संस्कृति दुनू समान रूप से महत्वपूर्ण अछि
काल्हि हम पढ़लू जे भविष्य्यक विकास ओही समाजक होय जे आधुनिक आ परम्परामे संन्तुलन बना कै रहत
ई विचार बहुत सुन्दर अछि आ वास्तवमे समाजक लेल उपयोगी सेहो अछि
हमरा लगैत अछि जे अहाँक ई यात्रा केवल घुमबाक अनुभव नहि बल्कि सोच बदलिनिहार अनुभव सेहो रहल
बिलकुल कियाकि अइ यात्रा से हमरा समयक महत्व विकासक प्रक्रिया आ मेहनतक मूल्य बेहतर ढंग से बुझबा मे मदद भेटल
सच कहू तो एहन अनुभव व्यक्तित्व दृष्टिकोण केओ बहुत व्यापक बना दैत अछि
हँ एहि कारण यात्रा के जीवनक एक महत्वपूर्ण शिक्षा मानल जाइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे अहाँ भविष्यमे आरो बहुत ह सा स्थान घुमाव न‌ओ अनुभव प्राप्त करबै
बिलकुल सही कहलियौ पहली बार शहर घुमबाक ई अनुभव हमरा सिखाबैत अछि जे दुनिया दुनिया बहुत विशाल अछि सिखबाक अवसर अनगिनत अछि आ प्रत्येक यात्रा मनुष्य के ज्ञान आत्मविश्वास अनुभव आ जीवनक प्रति एक नव दृष्टिकोण प्रदान करैत
हँ बिलकुल सही कहलियए हेलो
और हां बहुत अ हमरा लागे छै जे आज अधिकांश युवा दिनक बहुत पैघ हिस्सा मोबाइल पर बिताबैइ छथि
हां ई बात त बहुत सही कहलि
सञ्चार हँ कल्हिए हम देखलियौ जे कतेको युवा घण्टों छोट छोट वीडियो देखैत रहैत छथिन आब देखते देखते समय केना बीत जायत ओकरा एहसास तक नई होइछ हमरा लगैई छैइ जे सामाजिक माध्यम ज्ञानक स्रोत सेहो बनि रहिएछै सही उपयोग कयल जाय तऽ व्यक्ति बहुत किछु नया सीखी सकैत अछि कियाकि कोनो समस्या तखन शुरू होइत छैइ जखन व्यक्ति एक आवश्यकता से बेसी उपयोग करैई लगैत अछि
हां ई बात तऽ बिलकुल सही कहलीअई हमरो ई हमरो इहे लागत छैइ जे आजूक दिना मनुष्यक खाली फोन चलाबैत अछि
हूंअ् कल्हि एम सोंचैत छलूं जे आज बहुत लोग वास्तविकता मित्रता से बेसी हबासी सम्बन्ध पर निर्भर भय रहल छथि ई चिन्ता कर विषय छैइ लोक सब पास रहितो भावनात्मक रूप से दूर होय जा रहल छथि
हँ बिलकुल सही कहलीअई हमरो सैएह लागत अछि
हमरा लगैइ छैइ जे तुलना करबाक प्रवृति सेहो बढ़ल जाय लोक सब दोसर के जीवन देखि के अपन जीवन से असन्तुष्ट भए जाय लागैत छथि ठीक तब बाद में बात होय तब
हां ठीक बा
नमस्कार धन्यवाद
नमस्कार धन्यवाद